हेलो-हेलो।
जी नमस्कार।
जी नमस्कार कहै छिय ने अहाँके समाचार सभ नीक छै
अहाँ की करै छी
अहाँके आवाजबा नहि आबै छियै
बोलै छी अहाँ की करैत छी
के त अभी। सूत के अहाँ से बात करे छीयै त टहले छीयै त के देर पहिले सुत रहै छै लेकिन अब त टहले छै छत पर अहाँ से बात करै छी अहाँके की करै छीयै
न कुछो अहाँके बताओ ना अहाँके तबीयत सब
जी इहाँं के तबियत तबियत सब नीक छै अहाँके कहै छी न अहाँके तबियत तबियत सभ नीक छै
हमर तबीयत जी हमार तबीयत सब नीक छै हमर अहके बताऊ न खाना पीना भौ गेल छै
चाहे छियै हम अहाँ से एगो बात बोले के चाहे छीयै अहाँ के त आवाज न आबे छीयै
अच्छा अब जाइ छै नीक
हँ अब आबै छैय निक
अब दिक्कत न होइ छै आब चिन्ता न करु अब तनिको परेशानी न होयत ओर बताउ न हम सुनै छी कि आहाँ
हँ बोलै छी हम कहै छियै
बोलू न त अहाँ
हम बोले छियै जे अहाँ काम क के आ कहाँ चल गेले छियै
आ ओ समय पिताजी बोला लेबे छियै त ओय ले चल जाइ छी आहा चिंता ना करू
अथी होइ छै कमी होइ छियै नाकि इहां त हम रेडिये रहै छियै आहा के रातू कहली
हम अहाँ न बोलने रहे छी कि तनी हम एने ओने करब अहाँ तनी समझ जाय छै
जी जी अब त अहाँ से पता छि यहाँ के त मोनो लाग छिय न त हम पूरा करबा करबाक रहै छियै अब हम
तनी अह अहाँ तनी जबरदस्ती हमर से कराइ छीय ने त हो जाइ छै
जी जी तब त हम अहाँके जबरदस्ती करबाबै छी काम
बार बार हमरा मैसेज करे छी कि करे छी करे छी हम अपने अबैत जैब जरूरी होइ छै त ना करै छै आ जादा जरूरी ना होइ छै त हम त स प्रतिशत करिए लेबै छी
जी जी अब अहा से कहे आधा एक घण्टा बात करैत छी ओकरा बाद ता खाना खाइत छी ओकरा बाद फेरसँ इहे काम करै लागय छी
जी एकदम काहे न आजो हमर एगो आइ डी मतलब पूरा कंप्लीट करा दै छी अहाँ
हँ हँ अहाँके त होइए गेल छै ता आर हम त पूरा अहाँके कराइे देबे छी केतनो टाइम लागैत छैय दू बजे जाइ छीयै लेकिन अहाँके आजू करा देबै छी हम। पका बात
ठीक छै हमहुँ तनि देखै छी अहाँ आजु करा दै छी कि ना। हम तऽ अहाँ जितना बजे सँ अभीसँ बैठ गेल छी ने अहाँ जितना बज बजे से बोलै छी हम तब से अहीं से बातियाय छी। हम तनी सुन सुनै छी कि अहां बोलू न की बोलै छी। हम बोलै छी कि अहाँके पिताजी, हँ बोलू।
से अहाँ के ओड़ी से तिका दबाव न डालै छीयै से नीचे से काम उम ना करै छियै ठीक छैय बांकी एक बेर अहाँके कह देबै छियै ने जे कुछो बात तऽ हमरो तऽ एक मन न लागे छैय, ओकरा बाद मोबाइल चलाबे लागे छियै।
जी तऽ कोनो बात न छैय, आहां के आहा के तऽ खूब गेम उम खेले छी सुनै छी हम।
हँ ओहि से तऽ खेले छी तऽ आराम से टाइम पास हो जाइ छियै। आ सभो कामो कऽ लेबै छियै।
ह ईहो बात जी एकदम जी।
अहू की गे
नहि हम तनी मनी खेलै छीयै हमरा हमर हॉनरे स्कोर घट गेल छै तब हम की कहू।
अच्छा अहाँके कितना छी लेबल।
पचपने लेवल छी।
ह अहाँके कितना सालसँ करै छियै।
हमर जादा साल न भेल छैय मतलब की अभी कमे साल भेल छैय।
छियै दू हजार दू हजार अठारह मे एक पबजी आयल छियै ने एगो आओर गेम पबजी नाम के ओ खेलै छै लेकिन अब ई एपर दू हजार बीस से आयल छियै।
अहाँ के सुनै छियै कि खाना पीना हो गेल छै।
न अभी नहि खैले छियै, लेकिन दुपहर मे खैले रहै छियै। दुपहर मे ले आयल छी सत्तर रुपआ के सए ग्राम दे ले छीयई चिकन। तऽ उहे लिया छी आ अभी पिताजी ले के आयल छियै एक केजी चिकने उहे खै बनाल छैय, अहाँके खाना खा रहल छियै।
हॅ। न अभी हमहुँ ननु खैले छी हम तऽ आजे सबेरे ही के खयले छिय ना हमनी के परीक्षा न होइ छैय।
हँ आज तऽ खतम हो गेल छै ने अहाँके।
हँ आजू खतम भए गेल छै परीक्षबा अहाँके खतम हो गेल छैय।
ह इहों के खतम हो गेल छैय। पूरा दिमाग खराब हो जाइ छैय ई परीक्षा पड़ै छैय तऽ सुबेह से ले के शाम तक रात तक इहि एहि चीजके टेंशन रहै छैैय ऐसे। अब देबे जाय के पड़ै छैय तऽ अब देबे जाय के पड़ै छियै। लेकिन आज टेंशन खतम हो गेल छैय तब काम पर त ध्यान देबे छी हम।
जीह एकदम नीक काम करे छी सबसे चिन्ता खतमे हो जाइ छैय। आओर बताउ ने अहाँके तरफ मौसम कैसन छैय।
इहाँ तऽ मौसम का कही अहाँके। बड़ी रौदा पड़ै छै, दिन भर रौद पड़ै छै, तै क दू मिनट दस मिनट ले निकलै छियै ने त बड़ी रौदा ओहिसे हमरा टेंशन हो गेल छै, परीक्षा उरीक्षा दै मे काहेकि इतना रौदा मे घाम मे घर मे आबै छियै जाहिसे दूर रहै से।
तऽ सब चीज अहाँके हम सुनै छी आज त बड़ा रौदा छै ने।
जी वड़ा रौदा पड़ै छै का करै अहां सब। दस मिनट लग भेले रौदा खतम भेल छै ओकरा बाद फेर रौदा रौदा भेल छै। अहां के ओइजग कैसन मौसम छै।
हमरो तरफ तनी नीके मौसम छै लेकिन हमरा तरफ बड़ा दिकतो भेल छै।
पता न काज आ पता छियै ई एक दु एक महीना पहिले छुट्टी कऽ देल छै इसकुल। करै के चाहे छियै अभी के समय मे त कर देले छै पहिले हं
जी तऽ अब हमनियोके की कर सकैत छियै अब मतलब कि ओ समय भी, ओहो समय तऽ खूब खूबे गर्मी होकै छै ने अहाँ
लेकिन ए समय से ज्यादा न होइ छै। ए समय बड़ी ज्यादा होइ छै ओ समय ता कमे होइ छै।
हँ इहो अहाँ एकदम नीक काम करैत छी लेकिन आब की कर सकैत छी। कनी मनी तऽ सहे के पड़ैत छै। और बताउ ने अहाँके हम सुनै छी अहाँके सुनैत छी कि अहाँ बड़ा पढ़यमे नीक हो गेल छी।
जी हँ हम तऽ नीक हो गेल छियै आ हम सुन मे आबै छै अहं के बारा नीक लगै छै।
औश्र अहाँ के कि पढ़ै छी?
अभी तऽ गेम खेलैत छी अहाँ से बात करैत छी। अहाँके की करै छियै?
हम तऽ करै छियै अभी मतलब कि खाना पीना खा क तनि नयका मोबाइलमे फोटो देखै छियै की कहै छै बोलै छै कि करै छै कि नयका मोबाइलआ मे फोटो देखै छियै।
अच्छा। लेकिन अहाँके आवाज कट कट जाइ छै ने तऽ ओहिसै सुनाई न देल छै त ओहिस हम पूछ ले छियै।
ना ना अहाँके एकदम पूछि लेबेके चाही ई देखू जिंन्दगी इहे सब से होइ छै। छै अहाँ पूछब हमरासँ हम बताब अहाँके
पारा ज गेम खेले में दिक्कत हो जाइ छै ओहिमे हाथ मे लगाबे वाला फिंगर स्लिपर कहल जाइ छै। तम हो गेल लै छियै
ओ क्या हो गेल अहाँ तऽ
ह से न पीछ लैुज ते नै छै किछो, ओहि जन जेा न कत खेलबा ओइ जे
और बताउ ने अह अहाँके सुनै छी कि अहां मतलब अहाँ मजा से खेलै छी ने अहाँके कोनो समस्या तऽ ना ने होइ छै कै मतलब कैसे सीखै छियै य अहाँ मतलब कि कैसे खेलै छी गेम बढ़िआँ से हो जाइ छै?
ह हम बड़ा नीक खेल लेबै छियै। इतना नीक खेलै छियै कि अहाँ अहाँके तऽ आराम से हरा देबे छियै, चाहे दोसर लोग रहे छै ने आराम से लेकिन एने न खेल पाबै छियै जादा, जब खेले छियै पता ह कब खेले छियै, जब काम करै छै ने सब खेले छियै, कियकि ऐसे टाइमो हो जाइत छै, लेकिन अइसे हम नहि खेलैत छी, हमरा गेममे तऽ को मन न लगागै छै खेलमे।
अहाँ के तरफ गर्मी कैसन छै?
यहाँ तऽ बड़ी रौदा पड़ै छै, ने पहरै छै यहाँके? इतना रौदा पड़े छियै अहाँके एक, दू, दिन पहिले, मेघ बरसल छियै?
हँ, दू दिन पहिले तऽ, खूब मेघ बरस छी। लेकिन अब न बरसे छै, बड़ा दिक्कत होइ छै एहि रौदा मे।
ई त बात अहाँ के, नीक कहै छीयै। बड़ी रौदा मे अभी, अभी ना होइ छै लेकिन। दू दिन पहिले बड़ा भेल छियै, इतना भेल छियै कि नीक लागैत छियै, लेकिन अब न होइ छै, फेर होइ छै। चारि दिन रुकै छै ने, फेर जरूर होइ छै, कियेकि गर्मी पड़ैत छै तऽ, कभी- कभी हो जाइ छै, ज्यादा ज्यादा माने ना होइ छै।
अहाँके परै छै कि नहि, गर्मी मे ज्यादा नहि होइ छै, लेकिन होइ छै। बड़ा नीक से होइ छै।
अच्छा त‌‌ऽ की कऽ सकैत छी, तनी- मनी तऽ दिक्कत सह‌ऽ के पड़बे करै छै। की, सहि बोलै छी की नै?
अहाँके कहै छियै ने, अहाँके सुनै मे आयल छियै कि अहाँके सुनय मे आयल छै कि आजु पढ़ाई के नाम पर माने तै क घूमि -उम म लै छियै। खूबे।
हम।
हँ।
अहाँ के कोन बोलले ऐछ?
अहाँ सुने मे आयल छीयै, कि अहाँ के
कोन अहाँके सही मे, ई बतवा अहाँ के के बोलले छै, ई बता सकै छी हमरा?
अहाँके दोस्त सब बोलले छियै।
हमर दोस्त सब अहाँ के बोलै छियै?
जी! से अहाँके पढ़ाइ नहि पबैत छै। अहाँके पढ़ाई नहि करे छीयै, घूमे जाय छीयै।
अच्छा! न तऽ, परीक्षा देबे गेल रहै छियै।
अच्छा! परीक्षा देबे गेल छियै? अहाँके आवाज फेर हँ, अहाँके आवाजमे कम हँ, बोलै छी, अब सुना अब आबै छियै।
परीक्षा देबे गेल रहे छियै, ओहिमे की होइ छै, जानै छियै?
हां बताबै छी।
कि मतलब कि अब देखु सवेरे नौ बजे जाए मतलब कि आठ बजे से साढ़े आठ से जाय छी अ बस से जाय छी चाहे कुछो चीज से जाय छी, ओकरा बाद की कहै छै। की जैसे ही जाय छी नु तऽ ओकरा बाद मतलब कि तनी ठीक छै अहाँ से बाद मे बात करै छियै, तनी बाद मे ब
चलै छै अहौं से बात क के बाड़ा नीक लागै छी। कभी और समय मिलै छी त अहाँ से बात करै छी, धन्यवाद मु
काटू ओनहे से काटू अहाँ।